तऽ
के हाल छै सब नीक छै घर परिवार लोग सब नीक छै माय बाप जी भाई बहिन सबलोग नीक छै
सब नीक छै
आओर कहै छै खाना पीना हो गेल छै
सब हो गेल छै अपनताय छै
हमरो सब नीक तबियत सब नीक छै घर पे लोक सब नीक छै भााय बाबूजी भाय बहन सब तबियत सब लोक नीक छै आओर कहै छै खाना पीना सब हो गेल छै
सब हो गेल छै अपन बताई खाना पीना हो गेल छै
ह हमरो खाना पीना सब हो गेल छै अभी खाना पीना खाए नहि छै खाना पीना मे खएले छियै रोटी खैले छै सब्जी खैले छियै आम खले छियै खाना पीना खा गेल छी तऽ बाहरू सब बात करै छी बात करते करते करे छै टहले के चाहे टहले छै चल जाइ छै लस्सी के दुकान पर लस्सी काफी बढ़िया पिलाइ छै पचास पर गिलास पिलाय छै पिये छै पीला के बाद जाय छै घर ओकर बाद आय छै देखे छै लाइने कट जाइत छै जाय छै छत पे सुते बिछौना करे छै काफी ठंडा बड़ लीनो ना लागै छै तऽ रौआ फोने कर दैत छै आओर बताै छैआ खाना पीना हो गेल छै खाना पीनामे का का खैले छियै
खाना पीना मे खाय छै दाल चावल सब्जी सैलेड चटनी आम
ओ काफी ज्यदा खाना पीना कले छै बढ़िया से खाना पीना पीट भर गेल छै
हँ पेट भर गेल छै अपन बताय छै मम्मी पापा के कैसन छैै
हँ हमरो घर पे सब लोग नीक छै आऔर बताय जे रउआ बताइ की कबे सो जाइ छै
क बारह हो बज जाय छै एको बज जाय छै से मैसेज का इन्तजार करते करते
काम करै छै काय एतना रात के सोय छै रोज कोनोसँ बात करै छै का काहे इतना रात के सुतय छै जलदी सुत छै माइंडके नींद होइ छै आ दिन मे क बजे उठ जाइ छै
सात साढे सात तक
हँ तऽ नीम के देबे छै माल पे छै देर रहै छै चलाइ छै क एनाीडियो देखै छै ख्वाब मे जियै छै कहै छै इन्स् चे चलालइ छै यै इट्यूब चला छै
इनस्टा चलाय छै जैसेे आजे देखि आज बताबै छियै आज क घण्टा मोल चल छै हमर
ओ ह जत शिकायत सुनै छै बहुत सुखत दुकान पर बहुत सखा सुै छै सुनै छै द मोबाइले पे चैटिंग करै छै बात करै छै
काल हम मोबइल चलाइ छै एगारह घण्टा
रो जल्दी लैप टॉइ के डबल खाइ छै अभी सिंगल खाय छै एक बार डबल खायछै
ह
स्थिति स्थिति दिन पर दिन बदतर हो जाय छै
आ अठारह एक जगह नओ घंटा चलै छै बहुत ज्यादा एकदम मोबाइल चले छै हम का करै छै
ओ का करै छै इ करै छै सुधर जाय छै घरके लोकके बात मानै छै कि नहि मानै छै
हम मानै छियै कुछ कुछो
कुछ कूछ का मानै छै गार्जियन बन जाय छै का पूरा बात मानै छियै काय अपना मन में चला छै जादे मरमनी चलाय छै तऽ बहुत लम्बा जाइ छै
ओ तऽ पुरनका दोष न बतइ छै अनिकेत अनिकेत दोस नहि बतियाइ जाइ छै बातचीत नहि हो जाइ छै
नहि अनिकेत भाय से बात ना होय छै पता नहि काहे नहि ई बात करै छै ओ ओ जाान छै पैसा मेटर से बात नाकरै छै किया को कोनो दुशमनी छै हमरा से
तर पैसा मंगै छै क मंगल छै क र ओनक से
कहां पैसा मंगली छै खाली पारटी वला पैसा माँगले छै ओ भी केतना दिन बाद तीन चारि दिन पहिले मिले छै
आ पैलका पैसा भी रहले छै नहि देले छै
पगला
रनाजी पैसा दे लै छै
हमरा
ओ नहि देले छै ने ओ नाम मगले छै ने
मंगले छियै कहै हम देंगे देंगे आब आ हमरा बोल छलै पैसा एगारह तारिख तक द दै छै
ए तऽ ओकर पैसे तऽ मिल जाइ छै एक तारीख के मिल छै ने
हँ जाइ से पहिले ही घूम जाइ से प नहि पैसा मिल गेल छै
तऽगोसँ पैसा क ला मग ले छै पैसा मिली गेल रहे छै तऽ पूजा कए मग रहै छै सब पता न रहै छै बड़ बात छै ने
कपड़ा किनेै लै पैसा मांगे छै कपड़ा कपड़ देखे है तऽ कहाँ कभी देखलियै कपड़ा पहिने हुए
आ ई बात सही रहै छै कहाँ कपड़ा खोदे छै पुराने कपड़ा तऽ पेरै छै न हुआ जाय खरीदे छै ने खरीदे छै ओ पुरनका कपड़ा पहिन के आय छै दुकान परे
हू
कोनो बात छै ने बादमे पैसा ले लै छै पैसा लै छै पैसा लै छै तुरन्ते भी देै छै बस हो छै टाइम दे कर देबे छै सब ठीक होइ छै
काल ल काल लके बाद देखे छै परसु गुड्डू भैया
परसहि बो छै गुड्डू भैया के तीन सो रुपए भेजो हम तुमको पाँच मिनट मे भेज रहे है आओर पैसा दे रहली हमरा आज तीन दिन बाद बता
अच्छा काहे
हमरा खीस भऽ जैत
पैसे एकबार देना बन्द कर दै छै ओकर सभके बुझा जाइ छै ह सही कहै छी
हू
आओर कहै छी कैसन आइ दिन बीतै छै ह त दिन भर बाहरे घूमे छै दुकान मे कमे रहे छै
कहा दिन भर घूमै छै एक बार जाइ छियै तऽ त भाभी से मिले एक बेर गेल रहियै सामान ले आय कहाँ कह ओने लिय आज
आओर बताय छै
हँ दू घंटा तक बाारिसँ छुटबे नहि करैत छै बारिश सब जाना परेशान दू घंटा पूरा पानी लग गेल छै
एगो बात करे छै गोलू सर के छुट्टी मिल जाइ छै बहानस से ही के छुट्टी न मिलै छै ई कोन बात होइ छै
हम आ ई बात तऽ छै आ गोलू जान बूझके पीजे से
हँ त छुट्टी लेबे छ जानै छै केकि हम भी जाइ छियै तऽ हमरा जाय छी वैस हम न जाइ छै जातो न रहै छै बसठे कहै छै कोन भींगे जाइ छै तऽ बिना मतलम के
देखी का होइ छै
जी अब काल्हि पता चलै छै का होइ छै रो क से पतिया रहै छै कहै छै सब रौए कर ओहि समय शाम के समय बात करै छै ई एक करै छै हमरा सब कट तऽ यही रहै छै चथ भय छै बाज छै हनक बाज से भय छै
करै छै सब काम बिकी भाय करबै छै
ह ह तऽ कोन गैल छै पटना कोन गैल छै
बिकी भाइ कहै छै बिकी भाइ राना भभी
आओर ओ क बजे गइ छै रानाजी दोकान आज क बजे आइ छै
सारे आठ मेरे साथी आय आय छै
सरल आगे रहै छै नओ बज चल चल करै छी ने य
हँ साढ़े आठ बजे चलगेलै
ह तऽ ओ तऽ टाइम से पली आ रहे छै
हँ
टाइम से पहले आय रहे छै देखे छै लेट हो जाय छै जी चिलाई छै
हँ
बहुत गलत भी होइ छै ठीके रहै छै लेकिन ओ तऽ अपन टाइम निकल कऽ दू घण्टा पहिले आ जाइत छै लेट हो जाइ छै तऽ बोलै छै सबरा बात रहै छै ने
बहुत गलत बात ह दू घं्टा पहिले आय छै दू घंटा पहिले आय छै
ठ रखै छै बाते नीक रहै छै फिर काल बात करै छै रखै छी
ठीक छै